, जय झूले। कहिड़ो हाल?
ठीकु आ, तव्हां ॿुधायो?
बरी़िया। अनंतिका ॻाल्हाएं थी न?
हा।
और छा हाल आ? मां शालिनी ॻाल्हायां ती, और?
हा। हा। सुञाणेवतुम मां।
हूं, काफ़ी ॾींहंनि बाद ॻाल्हाइण थी वियो, और ॿुधायो, छा हले थो अॼुकल?
ठीकु आ, सो बेस
काथे आहियो, बस्ती में?
बाहिराईच।
बहिराईच में आहियो? छा कयो था अॼुकल?
कुछु न बस ईयो ई चालू कयो आ न।
अच्छा अच्छा, कुछी म्यूज़िक जो कमु करे रहिया हुयउ तां? मौसीक़ी जो, न?
न।
अच्छा, और ॿुधायो कहिड़ो हाल? और, छा कंदा आहियो तहां?
कुछु न न
अच्छा, पढ़ाई कयो ता तां?
अच्छा, पढ़ाई कंपलीट थी वई आ, हलो त हलो त मौसम जे बारे में ॻाल्हायूं था, हुते कीअं मौसम आहे?
गर्दी ॾाढी आ, डाढी गर्मी आ।
ॾाढी गर्मी आ, हित त बढ़िया थी वियो मींहुं पियो आ। ऊन्हारो हाणे, अ अयोध्या जो।
त जो थोरो घणो मींहु पियो हुयो हिते, पर उमस वध वई आ हुन सां।
हा। पर हिते मौसमु अॼु त ठीकु आहे, कल् खां त ठीकु ई आहे। छोकी मिंहुं, चालू थी चुको आ ऐं मींहं जा ॾींहं चालू थी विया आहिनि, हाणे पंद्रहीं जून खां चऐंदा आहिनि, ऐं पंद्रहीं सितंबर ताईं चऐंदा आहिनि। त ट्रे महीना। त मीं मींहं जो ॾींहुं हूंदो ई आ पर हेॾे थोरो। हा थोरी लेट कई तयं त असांजो हाणे शुरू थी वयो आ मींहुं। हा न।
अच्छा।
त ठीक।
हिते रात जो थोरी घणी मींह पई हुई बट हेतिरो न। त हुन सां उमहस् वधी वई आ त गर्मी इलाही वधी वई आ अॼु त।
हा, तांजी भेनरां ॿेनरां ठीक ॿई भेनरां?
हा हा।
त छा करे रही आहिन हिन समय, पढ़हिन्?
हिक जो त वियांव कराए छॾियो आ हिक पढ़े ती अञा।
तां छा कंदा आयो? तां वियांव कयो न?
न न।
अच्छा हिक जो वियांहु कराए रखो अंए हिक पढ़े थी। अच्छा छोत बराईज में ई रहो। हा न काऐं दर्जेे में पढ़दी आ? काऐं दर्जेे में पढ़दी आ दिय?
हो त ग्रेजुएशन करे थी।
अच्छा अच्छा। तां छा करदा आयो?
मां हाणे बिल्कुल फ्री आयां कुछ बि न।
अच्छा, न न तांजी मौसीक़ी मतलब कि सिन्धी म्यूज़िक त बढ़िया हुई। हा।
हिक ॿ ॾींहं छॾे रखियो आ, न त कुछ बि न थींदी।
न न तांजी आवाज़ चंगि सुरीली और सुठी सभ मिठी। मां त विसारे न पाईंदीया मां त कंॾेह कंॾेह यूट्यूब। खोले ॿुधंदी आयां कि तां केॾो बनिया ॻाए रहिया आयो। उन में कुछ कम कयो। मां तांखे घणााई बार कॉल कई, मां चयो अलाए काथे दिय वेठी आ? त पुछांस् की छा करे रही आ, अॾकल्ह त सभ यूट्यूब चैनल ठाहे वेठा आहिन।
हा पर यू यूट्यूब यू यूट्यूब। त हा आहे काफ़ी माण्हू कंदा आहिन पर मुखे न हुयो एतरो।
त तहांजी आवाज़ त वाॻई सूफ़ी कलाम वांगे। ॻाइण वारी आहे, आऐं हुन में अॻते वधो जीअं सूफ़ी कलाम। हा असांजी सिंधियनजी शान बि आहे। अऊं असांजी हिकड़ी साधवानी जी ॻाए रहिया आहिन। हा न।
हा हा।
तां त साज़ बि वॾाईंदायो कॾहिं हारमोनियम कॾी कंह। कुछ। आएं ड्रामो बि बढ़िया कंदा आयो। त ड्रामो क्।
पो मम्मी खां पो वरी कुछ मन ई न कयो।
कॾहिं बि कुछ करण लाइ ज़िंदगी में कुछ न कुछ त ज़रूरत आ न। पांजो पाण खे, ॿारन, भेनरनखे संभालण लाइ न। खपे ई न। कुछ न कुछ त पैसो खपे न सभिन जे करे
पैसो त खपे ई थी वेंदो धीरे धीरे। थोरो सो मेंटली स्टेबल थियां ती धीरे धीरे कंदम कुछ न कुछ।
हा हा
हा बाक़ी तव्हां ॿुधायो रोटी पाणी थी वई?
हा रोटी पाणी थी वई कम करे रहिया आहियूं कुछ न कुछ कें भी दिशा कम कंदा रहंदा आहियूं असां भी
हा छा क ठाध पो छा खाधो?
अॼ मंझ मंझंन जो असां पनीर पनीर ठाहियो हुयोसे आलू जा पराठा बि ठा ठाहिया हुयासीं गुड़िया वरी मुंहिंजी आलू जा पराठा चां ठाहे थोड़ी तूरियूं तूरियूं बि पयूं त उहो बि थी वियो सब। गॾ जे सभ खाई वठोसीं सोहरो आहे घोट आ डेर आहिन ॿ। ॿई धेरा मस्त आहिन हा।
अच्छा अच्छा
हा
मां वरी अ अज मां थोड़ो हो ट्राए कयो साउथ इंडियन हो हूंदो आ पोड़ी मसाला।
अच्छा ठायो हुयो?
हा त मां बेसिकली हुनमें छा हूंदो आ न जीअं त चणन जी दाल हूंदी आहे न
अच्छा अच्छा
चणन जी दाल और उड़द जी धोतल दाल हुनखे ड्राए रोस्ट स्ट करे वठो तई में और हा पो जो आहे तव्हां हुनमें अ मेथी दाणा आहिन जीरो आ सोंफ़ फ लौंग आ दालचीनी आ और ॿियो तव्हांजो जेको सरसो आ ह न हे सब ड्राए रोस्ट करे वठो और मूंगफलियूं ड्राए रोस्ट करे वठो पो जेका बेसिक मसाला हूंदा आहिन लूण आ हैड आए। लाल मिर्च आ लाल मिर्च अगर तव्हांखे सुखी वारी मिर्च विझणी आ त तव्हां सुखी वारी विझी वठो। औ लास्ट पे हुन में उहो नारियल जो बुरादो विझी करे गैस आफ करे छॾो नत नारियल जो मेल्ट
जली वेंदो आ।
हा त हुनखे भुने करे पो थधो करे वठो। थधो करण खां पो मिक्सी में पीसे वठो पोड़ी मसाला तव्हांजो रेडी थी वेंदो पोइ इडली जे मथां मसालो विझी करे घी विझी करे खायो चाहे दाल चांवरन सां गॾ खायो अरे ॾाढो सुठो हूंदो आ।
हलो सुठी ॻाल्हि ॿुधायो तव्हां त भेण।
हा ऐं हिन में जीअं तव्हां हे त नॉर्मल पोड़ी मसाला थी व्यो हिक हूंदो आ कड़ी पोड़ी मसाला मतलब कड़ी पत पता हुन में ड्राय रोस्ट करे करे हुन सां गॾ कढ़ी पत्ता बि पीसे छॾो। त ओ कढ़ी पोड़ी मसाला थी वेंदो कढ़ी पत्तन सां गॾ मतिलब हुनमें लॻभॻ हिक हिक वॾो डोंगो भरे करे कड़ी पता हुजें न
अच्छा डोंगो भरे न कड़ी पतो त फ़ाइदो करे थो वारनि खां वठी करे अ पंहिंजी, ए त्वचा ताईं बि हा। सभिनि में निखार ॾे थो। सिहत में सुठो आ टिर्न सॼे शरीर खे फ़ाइदो आहे।
सघो था। हा।
अच्छा अच्छा, हे त सुठी ॻाल्हि आहे।
हा जीअं चटणी ठाहींदा आहियूं हे मतिलबु सुकी चटणी थी वई हिकु तरीक़े सां।
हा। पोइ इहो ड्राई रोस्ट ड्राई करे करे हो सुकल पत्ता जेका हूंदा आहिनि न कड़ी पत्ता त्ता, हनि मिठी नीम।
कियल हुनखे भुनो त जेतिरो पाणी आहे सभु सुखजी वेंदो। पत्ता सुकजी वेंदा तई में ई, गिहु बि न विझो बसि ईअं ई भुनिदा वञो। बाक़ी अगरि घिह जा शौक़ीन आहियो त घिह में भुनो फ्राए करे वठो।
अच्छा अच्छा।
हा।
हम्म।
जीअं चांवर बचेनि था न राति जा, त उसे चांवर तां सुबुह सुबुह जो आए हुनखे घी विझी करे थोड़ो तड़को हणी करे हे मसालो विझी करे भुने वठो। सुठो मस्तु ठही वेंदा आहिनि।
मस्त चांवर ठही वेंदा साउथ इंडियन हनि?
हा।
हिकड़ा पासे जा चांवर ठही वेंदा। है ना? हा। हिअं ई हिक लूण बि ईंदो आ न होॾे कश्मीर पासे जे मथे मथे पासे उत्तराखंड पासे। लूण उतां हा पहाड़ी लूण अलॻ टेस्ट ॾींदो आ। हिअं हे ॾ ॾखिण जो इओ, पोड़ी मसाला, बढ़िया टेस्ट ॾींदो आ। ऐं मणिपुर जो बि कुझु हूंदो हुन पासे। ऐं हिन पासे कलकत्ते जो हूंदो आ। त हर जाए जो कोई न कोई मसालो, असां सुठो हूंदो आ। ऐं असांजो उत्तर प असांजो उत्तर प्रदेश में त चङई चीज़ आहिनि। सभिनी खो भरियल त उत्तर प्रदेश आ।
थूम वारो लूण ठहिंदो आ न। थूम खे मूंखे ख़बर न आहे मुंहिंजी साहेड़ियूं खणी ईंदी हुयूं स्कूल में।
अच्छा।
थूम हूंदी आहे न थूम जो जेको खड़ो लूण हूंदो आहे।
त थूम कहिड़ी? साई कि अ
न न नॉर्मल इहा जेकी वाइट वारी हूंदी आ।
सुकी सुकी हनि?
हा। त हो सिलवटे ते हुजनि पीसंदा आहिनि। सुकियल लूणु जेको खड़ो लूणु ईंदो आहे हो वारो लूणु
हा हा।
और थूम और जेको आहे जेकी ॻाड़ी मिर्च हूंदी आ न सुकियलु हुनखे थोड़ी देर कोसे पाणी में सोक करे करे पो हे टेई सिलवटे ते पीसदा आहिनि ऐं हुन खां पो हुनखे उसु में सुखाए करे उहो ड्राए थी वेंदो आ जॾहिं त उहो लूण खाईंदा आहिन हुनखे। थूम वारो लूण चइबो आ हा।
हा त उहो त सुठो आ न उहो त हुन में बि अॾकल्ह जेकी ब्रेड हली आ। गार्लिक ब्रेड हुनमें बि विझी सघूं था बटर सां गॾु।
पो हा।
मखण सां गॾ थी वेंदो थूमारो त हुनमें ह बढ़िया अची वेंदो।
लेकिन हे लूण थोरो तेज हूंदो आ।
पर तेज ति हूंदो न बटर में विझदो न जॾहिं माण्हू मखण में त हुनजो जे। पो स्वाद थोरो पांजो पाण घट् अचि वेंदो।
हा।
पो उहो सुठो लॻदो ब्रेड में लॻाए करे।
हा।
त हू सबूहु साजुर असां नेरन में खाई सघूं था चांहे पाणी सां।
हा बिल्कुल बिल्कल।
आऊ मुंजी दिय ठाहींदी आहे इ सभ खाईंदी आ हुनखे वणंद। पो हा मखण जो गा लहसुन जो हे ह न। थूम जो थूम त वैसे बि सियारन में ज्यादा बढ़िया लॻदी आ।
हा हा।
थूम हुजे अदरक हुजे। ऐं वरी गर्मियुनि में गर्मियुनि में वरी शाली भाॾी वणे थी जेकी तां। अ ॾखण पासे जी जेकी। पोटी मसाला जेको चओ इहो ह न पोटी मसाला त इहो मस। तालो वल खाएसगे थो। छोकी होॾे ॾखण में ज्यादा गर्मी हूंदी आ।
हा अएं सभ डाइजेशन लाइ बि सही हूंदो आ।
हा ख़ूब सारी चिया थी वई न मेथी वेथी बि थी वई हा। धाणा त हर मर्ज़ जी दवा अॼु।
हा धाणा हिनमें सभिन खों वधीक धाणा ई विझदो आ साबुत धाणा।
हा। न चवंदा आहिन साबुक धाणा त बवासीर जी बीमारी खे बि सुठो कंदो आ।
हा हा हुनजे लाइ ॾाढो असरदार आ।
त सावा धाणा जेका ईअं सुकल हूंदा आहिन। सुकल वारा जीअं पीसल न हूंदा त उहो ईअं बि खाइन्जे माण्हू पाणी। दाए करे बि खाइजें ऐंम। खी बि खाइजें ए सभ जड़ी बूटियूं त आहिन जेकी असांखे। अ सॾी जड़ी बूटियूं आहिन जेकी हमेसा ई कम अचन ती पई। माण्हुनि जे पेट में सूर हुजेंया हॾनि में सूरु हुजो त मेथी काफ़ी फ़ाइदो कंदी आ। नफ़ो ई कंदी आ।
ईअं काफ़ी चीजा आहिन असांजे खरांडे में। चवंदा आहिन की मेकअप बि सॾो खरान्डे मो। हा न। हल्दी बि हुते पई आ त अटो बि पियो आ त जेको बुको ठहंदो आ उहो बि। उन ई उ त ठयदों आ।
हा।
जेतिरी सुंदरता ए, पेटु बि अगरि सही आ त चेहिरे ते निखार अची वेंदो अं चेहरे ते लॻायो त उहो बि ख् त इन खां पो चेहरे ते निखार खपे तो बि असांजो खरांडे मोंइ चीजु आहे- चाहे चांवर जो अटो लॻाए, चाहे गेहूं जो अटो लॻाए, चाहे बेसंण लॻाए ऐं अॼुकल्ह जेकी गुलाब जी पंखुड़ुनि जी चांहि ठहे ती तसि उह चाहे चांह जी चांह में विझु चाहे हुअ